हेलो।
की हाल चाल।
ठीक छै गोर लगै छी।
खूब नीके रहू, खुश रहू, दनदन करु।
की सब करै छी, किछ नहि बैसल छी।
हम तऽ भोरे उठलहुं हे, कनी काल टहलहुं हे, तहन फेर। फूल तोड़लहुं हे, दूईब तोड़लहुं, तकर बाद नारियल पानि पिलहुं हे। तकर बाद फ्रूट सब छले से सब खेलहुँं आ बैसल छी हमर काकी के घर मे भो ज छैइ आइ
हँ
ओहि में लागल छी देखलिये परोड़ तरोड़ छिलाई छलेया।
हँ
और अहाँ के की सब भऽ रहल अय?
हम किछ नहि हम एखन घुमय लए कनि निकलल छलहुँ तऽ सोचलहुँ जे अहाँके कनि फोन कऽ ली
आ हा हा बहुत-बहुत धन्यवाद अहाँके। तहन इसकुल तिस्कुल जाइ स्कू सॉरी अहाँ कॉलेज में क पढ़ै छी।
आँ
अहाँ तऽ कॉलेज में पढ़े छी ने कॉलेज अहाँ के कते दूर अय?
एतयसँ दू किलोमीटर।
तलू तखन तऽ ठीक छै क्लास करै छी कॉलेजमे?
हँ करैत छी पर क्लास नै होइए कॉलेजमे एखनि
बहुत रौद रहै छै ने तय दुआरे।
हम्म जायमे हालत खराब भऽ जाइ छै साइकल से तऽ गेलो नहि होइत रहै छै कॉलेज।
हँ ई सब नहि होइत रहे छै हमसभ जाइ छलियै हमरा सबके अहाँके दूर पड़ै छलैए कहियो काल गेलहुँं कोनो काज भेल फॉर्म ताॅर्म भरैल तऽ गेलौं आ नै तहन घरे पर रहलौं ओना कोचिंग करऽ तऽ जाए पड़ै छलै।
हँ
तऽ काइल अहूँ सबके पिलेट भेटल रहए?
हँ हमरो सबके भेटल छलै बहुत नीक व्य ओयमे छले लड्डू छले समोसा छलै बिस्कुट छलए और डालमूट छलए और बहुत चीज सब छले ओहिसँ पहिले दू टा क रसगुल्ला दय ले आयल छलैथ हे।
हूं ओ तऽ ऐल हेथिन कहै लए जखन आयल हेतै तहन
हँ कहय ले ऐल छलखिन हेँ।
हँ हमहुं काइल एकटा समोसा खेने रही ततेक स्वादिष्ट रहै बड्ड सुंदर रहय।
हूम्म
हँ तहन अहाँ कखन उठै छी भोर क?
भोरमे हम उठै छी कनि लेटेसँ उठै छी छ बजे तक उठि जाइ छी।
हँ तऽ अखैन विद्यार्थीके जीवन जे रहै छै से भोरे उठबाक चाही।
हूं छ बजे उठलौं कनि घुमलौं फिरलौं
हँ हँ अखनि जे मेहनत कऽ लेब तऽ अहाँके आगू जाकऽ बहुत नीक रहत।
हूॅं
तहन आम खतम भऽ गेल की अइछै?
अइछे अखन पाकल नै ऐछ आब पाकत तहन ने।
हँ सही बात छै आ पके एखन गर्मी ततेक हमरा घरमे सबटा पकले आम ऐछ केओ खेनहारे नै ततेक अहाँके पकै छै आ मोने नै होइ छै खायके गर्मी दुआरे तते गर्मी पड़ि रहलैए एखन जे
हुं एमहर त लाइटो नै छै, लाइटो कैट चुकल छै।
अच्छा अहाँ गाममे लाइट बेसी कटैये की?
बहुत बुझियौ जे पानि बिहैड़ जे हैत त कहत की लाइट वला सब ओ नै एकटा कहावत छै सर लाइट अथि पानी एक बुंद परा लाइट काट दो। ओ वाला नै ओ वाला नै ऐछ वैह दुआरे ओकरा सब के ओ सब ओनहियें करै छै। लाइट, पानि बुझियौ जखने मेघ उठत त लाइट काटि देत। त पानि कनिकबो पड़त त भोर में लाइट देत ज राति मे पानि भेल त भोर मे लाइट कैट जायत
ई त मैस मैसेज ओ त मौसम विभाग वला सबके मैसेज भेजै वला सबके दिकत छै ने जे ओ मौसम के बारे मे किछ पता नहि करैत छै आ लोक सब पर मैसेज द दै छै जे अगिला तीन घंटा में पानि पड़त अहाँ सब सतर्क भ जाउ
हँ, काल्हियो राति मे भेजने रहे।
हँ तै न करै त नै छियै लेकिन लेकिन ओ सबके दाद छियै ने त करै छियै अही बला से सब लाइन काटि दै छै अपन निश्चिंत से सुति रहल इन्वर्टर नहि लागल ऐछ से
नै नै इन्वर्टर नहि लागल ये आब ओहि घर पर जायब ने नबका घर पर त त लागत इन्भर्टर सब
अच्छा अहाँके घर बनल ए
हँ आइ ओकर अथि अछि ढलाई अछि।
वाह। तखन त भोज भात करबै अहाँ सब
हँ भोज छै।
की सब आयोजन अछि भोज मे
आइ आयोजन अछि पहिल बेर शुरू जे होयत त ओहिमे होयत पूरी तरकारी
तरकारी तरकारी मे हैत परोर, आलू, कदीमा, कटहर सबके सब्जी सब चीज मिला क आ पूरी, आ साँझमे जे हैत भात दालि, ओहिमे भात राहरिके दालि और वैह फेर अलू, कटहर अथि सबके मिलाके एकटा फेर डालना भ जायत
अच्छा।
आ इमहर त मिठाइ जे एतै से एतै
हँ हँ ई सब त होइते रहै छै मिठाई त सभसँ अति उत्तम भेलै कोनो भोजमे अहाँके किछो लड्डुए, जिलेबीए किछो मिठाई से लोक के कहै छै जे मुंह मिठा देबाक चाही। तै दुआरे आ भोजक पता अइ हमरा डालना बड सुन्दर लगैए। ओकर गमके किछु अलग रहै छै, किछु पड़ै नहि छै लेकिन ततेक ओ गमकैत रहै छै। यैह अहाँ जे प्याज लहसुन वला तरकारी बनेबै त ओहेन गमक ओहेन स्वाद नै रहै छै।
हँ सही में।
हमरा भोजक तरकारी नीक लागय य।
बुझियौ जे इम्हर जे छोटका अथी सभ जे अछि। ह अथीसभ जे हुनका कएक छोटका जाति सभके जे बड़ अथी सभ हैत। श्रार्ध या बरकी -तरकी जे हैत ओहिमे जे ओ सभ बुझियौ जे अहाँके बुझियौ जे रोडपर जे बनायत अहाँ जे घर में जे रहबै ओ ओतय सँ ओकर सुगन्ध आबि जायत।
हँ बड अ किया ओ सब तऽ अहाँके मसाला बेस बेसी देने रहे छै, लहसुनो प्याज सब देने रहे छै।
सब बेसी देने रहै छै, तऽ गमक रहै छै।
हँ गमक रहै छै, लहसुन प्याज सब देने रहैत छै तऽ लेकिन ई अप अपना सबके सादा खेनाई जे बनैया ओहि सब मे तऽ, अलगे स्वाद रहय छै, जखने भोज अहाँ के कहि के बनेबै, पता नहि ओहिमे की चलि जाय
छै।
हँ पता नहि ओहिमे की चलि जायत छै से होइ छै। तऽ अहाँके आब नहायब- सुनायब कखन आहाँ?
आँ।
एखन नहेबै सुनेबै।
आब जाइ छियै हम नहायब -सुनायब तकर बाद पूजा पाठ हेतै।
अच्छा अहाँ पूजो करै छी?
हँ।
वाह! हमहूँ पूजा करै छियै, लेकिन आब कनि आइ बड्ड रौद छै कनि लेटसँ नहायब। कियकि तऽ नहाइयो लियअ तऽ रोद में तऽ गर्मीेये लगैत रहे छै।
गर्मी लागैत रहै
ताहि दुआरे मन मन नहि होइत रहैया जेँ
गर्मी लगैत रहै छै, हूँ।
आब एखन सँ जे रौद उगले है, आब एलबेस्टर गरम हेते।
तऽ औरो घर मे प्राण छोड़ेतै।
हँ, तऽ तैनऽ पंखा जे चलैत रहे छै, ओहिमें से तऽ लगैत रहे छै तेहन भाप ओ वाला हवा निकले छै।
जेना होइत रहत कि आइगे निकलि रहल छै।
रातिमें भरि राति नीन्द नहि भेलए, पंखा तेहन चलैत छलैए। आब मच्छरदानी नहि लगायब तऽ से नहि बनत, मच्छर उठाक भागत, लगायब
हँ ओतबे नहि ने लाइट जे कैटि जायत तऽ, मुसो होइत रहे छै लये के भागि जायत।
अच्छा! अहाँके घर मे मूसो अय।
मुसो कि अथि धामनो साँप रहेया घरमे। लटकल- त आब ओकरा सभसँ हमरा सब के डर नहि होइया, किया तऽ ओ चौबीस घंटा रहै छै, तऽ ओकरासँ की डर करू।
की डर करते लोक, आब ओकरे सभके समये भेलै, आब तऽ पूजा हेतै ओकर सभके।
हँ, आब नाग पंचमी हैत किछु दिन बाद।
हँ अहूँ सभके गाम में होइ छै।
हँ होइया, भव्य पूजा होइया।
अच्छा, ब्रह्म बाबाके पूजा भेल अछि कि नहि?
नहि भेले एखैन आब हैत।
अच्छा आब हेतै। हँ क कोन गाममें देखने रहियै ततेक सुन्दर लगैत रहै सभ ब्राह्मण सभके, बटुक सभके अथि सभके सब के देलकनि हन पाग डोपटा, जनेउ तनेऊ, से बटुको सभके पाग पहिरेलकै ततेक निक सँ होइ छलै पूजा अपना गाम मे एना नहि देखने रहियै हम लेकिन ओत देखलिएऐ बड सुन्दर लागल हमरा-लोक सभ उपासो रखने रहथि जे आइ पूजा छियनि त व्रत क ली।
हँ।
हँ काल्हि खन एकटा अहाँके बहिन से गप भेल रहा त ओ कहली जे बगल मे पूजा अय हमरा सत्यनारायण भगवान के हम ओतय जाइ छी। कहलियनि जाउ कखनो समय भेटय त हमरा फोन करब कनि हाल चाल करब हमरा सँ त फेर एली ओ त हमरा से हालो चाल नहि केली।
ओ के?
अहाँके एकटा बहीन छैथ छोटी।
ओ
वैह हुनका हम काल्हि केने रहियनि फोन।
हँ हू।
त ओ गपे नहि केली हमरा से कहली जे हैया करै छी हम जाइ छी कनि आरती देख। क अबै छी त करै छी। हमरा बुझैये जे ओ सुति रहली हुनका नींद बड जोर लागल रहनि।
हँ एखन तक उठलथि नहि ओ उठै छथि बारह एक बजे तक।
एह तखन त हुनका सुस्ती धेने हैत किया त एते एते काल जे विद्यार्थी इ जीवनमे सुतबै
त सुत
तैह सुतले रहि जायब आ दोसर बात ई छैय अहाँ जतेक भोरे उठियो ततेक देह में आहा के फूर्ती लागत।
फूर्ती रहै छैय, तखन के और सासुर मे सब ठीक अछि?
सब ठीक ऐछ, फहिले हमहुँ की करियै जखन कुमारि छलियै बियाह नहि भेल रहे त हम साढ़े सात बजे दिन मे उठियै रौद जखन उगि जाइ छलै ओहिसे हमरा की हुए त पूरा दिन सुस्ती हुए ओहिसँ हम अहाॅंके कोनो काजे नहि क पाबी हमरा लगै जे देहमे जाने नहि अछि। लेकिन जहिया से हम साढ़े पांच पौने छओ बजे उठए लगलहुं हें -तहियासँ हमरा ई नहि बुझाइए जे हम अथि सुस्ती जकाँ पूरा दिन मोन फ्रेश रहत।
ओ जते भोरे उठबै तते मूड फ्रेश रहत।
हँ से होइ छैय।
हुं।
और अहाँके की सब भ रहल नश्ता किस बनि गेल?
नहि एखन नहि बनलैए आब बनतै।
अच्छा आब बनतै नाश्तो करै छियै कि नहि एके बेर खेनाइयए खेलहुँ
नहि कनि मनि एम्हर -आम्हरके नाश्ता किछु कऽ लेलहुँ, ताहिके बाद अपन खेनाइ होइत रहल। खेनाइ होइ छैय ओएह एक बजे, हँ बिस्कुटे सब।
अच्छा दूध बिस्कुट खेलहु।
हँ चाय बिस्कुट, दूध बिस्कुट।
हँ तऽ वएह सब अपन खाय ले छैय लोक। एकबेर ओनाहु गर्मी में जे अहाॅं निक सऽ खा लेबे, तऽ दोबारा खाय के मोन नहि होइत रहे छैय।
हँऽ।
से होइ छैय, तऽ आ मन्दिर- तन्दिर नहि जाइ छी।
नहि नहि जाइत छी, आब देखैत छियै आइ जायब कनि घुमय लेलए।
अच्छा! रौदमे नहि निकलू बेसी किया तऽ रौद में लुओ तू लागि जाय छैय।
हँ बहुत लगैत छैय, लगैत नहि छैय बहुत लागि जाइ छैय। ओहिसँ तुरते बोखार सर्दी तुरते भऽ जायत।
लू जे लाग जाय छैय तऽ, अहाँ के चक्कर आयत मोन घूमत माथ दुखायत, अहाँ बुझबे ने करबै।
हूँ।
किया तऽ एक बेर भेल छलै। तऽ कतेक आदमी तऽ पहिले की होइ जे, रोडपर जे चलै छलैए ने गाड़ीसँ। तकरा जे लू लागि जाय। सटामे खैस पड़े, ओ उलैट जाय छले हे।
हँऽ हू।
कै दिन हम सब देखिये, बाहर में बैसल रहे छलिये लू तू जे लागि जाय तऽ अहिना उलटि जाय। ताहि दुआरे लू सऽ बैच त रहब गर्मीमे कतहु घूमब नहि, ठंडा समय हेतै साँझमे। तऽ मोन हयत।
हँ साँझे मे जायब मंदिर, आब अखन की जायब आब साँझ मे जायब घुमे